हँ
की हाल चाल
ठीक है गर्मी के हाल चाल कही ने
गर्मी एतय नय छौ एतय काल्हिसँ मेघ लागल छै कखनो क दस बुंद झहरा दै छै आर कखनो हवा कनि बहै छै
ओ एत त मरि रहल छी तते गर्मी छै से
नय नय त ओतो म रहे वला काल्हि भोरो मे सएह छलिये आइयो कोनो ई नहि छै जे मतलब पसीना नहि भ रहल छै हे लेकिन कैल ख रौद छलै काल्हि रौद छलैयै आइ रौद नहि उगलैए है सूर्य भगवान देखेलखिन हे आ ओ ढनढून मेघ करैत छै मेघ ढानढुन क रहल छै कखनो को ओहिमे चारि बुन झहरा दय छै आ कखनो क आ कखनो क जेओनाहि झपने छै त मने पंखाके हवा नीक लगै छै आव लाईने हँ नीक ने ब हाबो जे झड़क लगैत रहै छलैया लेकिन लाइने ज लाइने के ततेक दिक्कत छै मतलब ओत जेउम पावर हाउस में जो अथी लोड करऽ वाला अथी छै ने तही में खरापी आइब गेलैया बड लोडिंग भऽ जाइत छै ने सब चारू कात लाइने पर छै खाना बनाबू मोटर चलाउ ई ओ तउएह मेट टेजे नहि दै छै खरापे भ जाइ छै आई भोर में लाइन देलक यै से उ जते काल मोटर चलले यै ओते काल खाना नहि बनेलियै बैसल छलियै तहन फेर मोटर पानि भरि कैल पानि भरेबे नहि केलै लाइन के चलते परसुए वाला पानि लग राति मे कनी बौआ दू बाल्टी अनल तहन भरि दिन काज चलेआ आइ फेर खाना नहि बनायब अपन खाना तऽ बादमे नहि हेतै तऽ अथीओ गैसो बना लेब जतबा केने छलियै तबा क के बैसल छलियै डेढ़ घंटा आटा लगलैय य तऽ पानि भरलैया तखन जहन फेर ओ भ‌गेलैए तहन जहाँ लाइन पर चढ़बै छलियै त ह कैट जाइ छै जहाँ गैसपर चढ़बैत छलै त फेर लाइन आबि जाइ छलै एहि खेल करैत करैतमे एगारह बाजि गेलक खाना बनबैत बनबै
हूं
छै कि जे ई जे बात करबिही ने
हँ
दुनू दिश जे पाइ अबै छै हम तोरा सभ बात समझा दै छियौ तऽ दू दू तरीकासँ पाइ अबै छै शिवानी कहलकै हमरा शिवानी कहलक से ने मम्मीसँ तोासँ जे बात केयने छियौ त‌बात त बराबरे बराबे होइत छै तोरा एते पैसा भेटैत छौ हमरा पर मे एतबे ओहि बारह मिनटके हमरा एतबे पैसा भेटलै आ फेर कहलकै जे की कहैत छै दीक्षासँ जे बात केलियै तऽ ओहिमे दीक्षाके देखिन न एते पैसा भेटलै हमरा एतबे भेटलै आ दीक्षा के किओ दोसर लड़की स गप्प भेल रहै तऽ ओना एहिमे तेने छै जे तोरा मतलब बारह मिनटके तू ढंगसँ बात करबही तोहर बात केओतऽ ओकरा पसन्द पड़लै एक रङ्गसँ आवाज अयलै सबचीज नीक लगलै मैथिली खूब सुन्दर भाषा नीक लगलै सबचीज भेलै तऽ अस्सी रुपैआ अहाँ बारह बारह मिनटमे अस्सी रुपैआ अ अहाँके भेट सकैए से ओकरा ओह ओई लड़कीके चौसठ रुपैआ भेटलै आ दीक्षाके उनचालिसे रुपैआ भेटलै तऽ हम सोचलियै तऽ हम कि हम कहलियै शिवानीे के जे एकटा बात कहौ तो कहलकै की हम कहलियै जे कॉल कऽ क जे बेसी बात बजै छै ओकरा बेसी पाई भेटे ओकरा बेसी पाय भेटै छै जे जे हँ हु करे छै ओकरा कम पाइ भेटै छै तऽ कहलकै से केना हम प जा हम कहलिय सुनी ने जखन हम तो बात करै छौ फोन पर हम सि बनिआ फोन लगा लेब तऽ ह बिना म मतलबो के बात बाते करै लए बारह मिनट बिताबै ला बात करै छियै अखन तऽ ओकरासँ बात करबै नै अपन किछु आ ई अपन जेना जेना एखन तू हँ हूँ हँ तऽ ठीके छै तऽ ह कऽ ले तऽ एना तऽ हमरा ए पर मे बेसी पाइ अबैया ओकरा पर मे कम पाय अब छै इ त ई सिवानी तऽ ई वासी वानी दीक्षा के कहलकै या आइ से दीक्षा से मम्मी एना एना कहे छै कि तऽ कहै छै हँ गे सही कहलखिन हँ चाची नहि तऽ ई बात हम ए दुआरे कहे छीयौ जे हमरा ओ लड़की स जान पहचान नहि छै छल ओकरा कोनो मचियोत बहिन नम्बर देने छलियै तऽ ओ जे हमरा कल ओ जे हमरा कॉल केलकौ से ओ हमरा बाजहे नहि दै छलए ओ मने भचर भर भचर भचर भचर भचर भचर ओ बारह मिनट तक से अपने बोजैत हमरा बाजय नहि देलक एहिके मतलब ओकरा ई सभ बात पता छै ओसभ बेसी दिनसँ एहिपर जुड़ल छै तऽ ओकरा पता छलै याजे फोन फोन कऽ कऽ जे बात करबै तऽ हमरा बेसी पाइ भेटत तऽ ओकरा कम भेटत आ अपनामे जतेक हम तोरा ई बात कहलू है जे फोन कयलाके बाद फोन कत आब ई तऽ नहि छै कि जब एक बेर हमही बजबै एकदम तूही बजबही दुनू आदमी बात करब तऽ तोरो पर प पाइ ओहि तरीकासँ पाइ जेतौ हमरोपर ओहि तरीकासँ की ई सोची ने जे मत जेनाकि आब अथी के आ बीचमे बाते कैट गेल तोरा नेटवर्क कतेक दिक्कत रहै छै तऽ ओहि सबमे तोरा मतलब पैसा काटि लै छै ओ कहै छै ने अहाँके ई भा अथी नै नीक लागल आ जाहिमे तोरा बारह मिनट मे एक रंग से सब चीज जेतौ तोहर आवाज ओकरा नीक लगलै मने सीच ओकरा बढ़िआ स बात सबटा गेलै तऽ तखन ओ लिखतो जे मतलब बढ़िआँ छलैए तऽ हम अहाँके एतेक पैसा देब बुझलिही तऽ मैथिली बाजऽके छै ढ ढंग स बाज दै छै त अ अपना घरो द करे छी जे हमू दू लान बजै छी तु दू लइन बाज की करै छलै आब कह
नहि करय नहीं की छलहु है छलियौ या पड़ल छलियै या खा पी क ई दुनू भाई बहिन फोन केलकै
तऽ कनि ओहि डेरा गेलियै ओतऽसँ एलियै तऽ फेर कनि आबि कऽ पैर रहलियै तऽ कहलियै जे नहि कनि क ए लै छी सालनि जहन क देलकै त कहलियै आब तऽ एखन कयो करतै नहि त फोन क लै छी जे एकर बात त क लेब
ह ह हां इ छै जे एक आदमी पं कऽ सकै छी एक दिन मतलब त हम पन्द्रह टा एक दिन मे एक आदमी पन्द्रह टा‌ आय पर कॉल क सकैत छै तू
अच्छा हँ
तऽ ई नयजे मतलब हम जे केलहुँ से मिला क पन्द्रह टा तोरा पर पन्द्रह दिससँ पन्द्रह आदमी पन्द्रह आदमी तोरा पर पन्द्रह दिससँ क सकैत छै आ तू पन्द्रह टा कॉल क सकैत छी आ बारह मिनट के बाद ओ फोन बिरला एक बेर क खनो मतलब तेरह चौदह मिनट पर चलि जाइ छै लेकिन ओ अपने कटि जाइ छै तू बात करिते रहबिहि ओ कटि जाइ छै लेकिन कटलाक के बाद तू जस्ट चाहभि जे हम फेर तोरा फोन लगाक दो दोसर कॉल के बारह मिनट पूरा लै छी त दस मिनट पन्द्रह मिनट क नहि होइ छौ बीस मिनटके बादे जाक फेर फोन लगय
काइल देखलही ने तू लगबही तफेर नहि लगलै
हँ हँ त ईसभ बात आब धीरे धीरे जहन ओकासँ बात केलकै हैं त ओ दीक्षो त पहिले दिन केले छलैयै ओकरो मसियोत सभ ओहिमे जुटल छल त ओकरा सब के त बड पैसा भ गेलै या त‌दीक्षा के त देखै छी जे पचास ओ सब त कहै छै हमरा जहिया फोन केलकै तयाह कहलकै तू बैसल सोचैत रह हम दुनू भाई बहिन दू हजार रुपैया कमा लेलहुँ आ ई बात केलकै त पाँच ई बात केलकै त कहलकै पांच कॉल पर मे से हमा प पचासी टा रुपैआ भेल आ तुरंते ओकरा विट्रोलो देखा देलक पचासी रुपआ निकालियो लेलकै शिवानी के दू रूपया दू सौ रुपआ भेलैया देखबै छै आ लेकिन को जे छै एखन निकाल के ऑप्शन नहि देने छै
अच्छा
ओ देखा दे एको बेर निकालि लीतौ त दीक्षा एक बेर पचासी रुपैआ निकालि लेलकै तखन ओ हमरा शिवानी के फोन केलकै गे शिवानी फ फॉलस नहि छै देखी ने काल्हि खन पाँच टा कॉल केलियै पचासी रुपैआ भेलैय निकालो लेब मने कोनो अथी पर मे सेछ
हँ हँ ओ अपन पूरा बुझि सुझ क अपन कहलकै
हँ‌ओ अपनो करके त आब ओ एखनो जेना आब ओकरा दुनूके आपसमे भ गेलैए जे दिन भरिमे अपने सभ तीन बेर बात क‌लेब कखनो तू हमरा फोन कहिह कानों हम तोरा फोन करबो आब जकरे लग मे इ एप रहतै तारे से बात करतै ने
तकरे से बात करते हं त भरि दिन मे अपने सब पंद्रह बेर की बात करबै की तोरा करबो
नहि नहि दुूइए बेर करब देखन तोरा फोन रहत जेहेन कॉल जेनरल फोन कऽ कऽ कहि दीहे तोहर हमर सिवानी कहलकै जे म मौसी कहइ हेतौ जे नहि केलक त हम कहल ऑप्शन छेलैहे जे करितियै तऽ कल के जाय खोलल क य त कहल कैए जे मम्मी डीके स्टोन छै देख कि रैव शैन दुआरे नहि कयने छलहुँ हम कह ओहोसभ छुट्टी पर हेतै ने
हँ हँ त हम नहि देखलियै जे हमरामे क हमरा मे कॉल के ऑप्शन एलैए कि नहि एलैए से आब सालनी सालनी एतै तहन देख लेतै
हँ हँ ओ देख लेतै आ लेकिन एकटा आर की बात छै ताहिमे नम्बर नहि अबैत छै आब जेना तोर एखन फोन करय पड़लै ने तऽ ओहि घर मे गेलियैए तऽ शिवानी ओहि मोबाइल मे सँ तोहर नम्बर हम लिखेलक हे तन हमे ईमे डायल डायल के कलियैए तखन तोरा फोन कलऽ फेर जे तोरा फोन करबौ तऽ फेर ओ नम्बर हम डायल करबै
ओ तऽ तहन तऽ हमरो तऽएह नम्बर रोटय पड़त
हँ सएह कह कहलकै कि हमरा दीक्षाके नम्बर याद आबि गेलए याद भऽ गेलए त हम कहलक कि हमरो तिक बरियार भऽ जायत जहाँ चारि बेर डायल करबै तऽ स्वभाविक छै याद भइए जायत
हँ हँ शिवानी से हमहूँ लिखबा लेबै चाहे लऽ लेबै मोबाइल मे सँ नम्बर निकाल पड़तै पहिले
एकठाम कतहु लिख कऽ राखि लिहे आ कॉल कयलाके बाद अपन कहिय दुनू गोटाके बात होइत रहत
हँ एखन पहिले तू ही करहीहे तू रेट ले पहिले नम्बर ह कोनो बात नहि कतौ कतहु हेतै तऽ ठीके छै ने कोनो बात थोड़े छै तोरो भेलो ओ तऽ ठीके छै कनि मनी हमरा भए जेतै
ब ओ तऽ बात करऽ मे बात छै ने जे के कते बात केलकै कहै तऽ दुनू गोटा बात करब दुनू गोटाके अपना हिसाबसँ एतै नेटवर्क ककर सही जाइ छै ककर की होइ छै सेहो देखते ने बैस क ज कोन एहिमे हमरा की लगय यए से कहूं ना ओना हँ कलके तऽ ओना तऽ गप करिते करिते आधा घंटा एक घंटा बिताए दै छलियै ई तऽ अपने बारह मिनट परर कटि जेतौ फेर बीस मिनटके बाद छुटी आ
ई मशीन चलबाय लागल आब ई बाते नहि करय देतै ई बगल में चलाबे छै घ देवाल तवाल सब
अच्छा अच्छा हँ गड़गड़ आवाज बुझाइ छै
ई बाते नहि कर देतै आब किछु हँ बगले मे छै हमरा देवाल के सटले छै
हँ तैं आवाज अबै छै दूर मे तऽ ओते आवाज अबै छै ओतऽ लगे के छै ने
आ नहि आब हमरा कनि काल पड़ऽ देत आ नहि हमरा आब ई बात कर देत
हँ तऽ खाना खा क उठली फलहार केलियै ने तऽ कलकी बन करियहि फोन हँ तऽ हम कहलिय कि जे कॉहलकैया जे तीन बजे मे करीहा आ तऽ फेर काल मे कहलिय हम कहले गे ओहि बाद चारि बजे ओ दोकान चलि जाय छै ओकर टाइम सु जखन तऽ तहन ओएह वएह कहि देतऽ हम कहलियै हँ ओ कहि देत तऽ ठीक
अकेले पड़ल मने कते काल रहलहुँ तऽ कनी काल परीये रहैत छी तकर बाद छै ने गेलहुँ
हो तऽ ठीके छै ने तऽ जन जतय ऑप्शन छै ततय लोक किए नहि ऑप्शन लेतै आ मानि ले जे ओकरे दोकान पर बैसल रहबै आ मोन हेतौ जे फोन कऽ दिय तऽ कऽ सकैत छी ने
ोक दोकान पर चारि रंग के लोक के आयल तऽ चल अपन कनि टाइम त बीत जाइ छै आ चारि रंग के लोके आयल टाइम बीत गेल ओना नहि नहि
किसे छै हँ सही बात छै डेरा पड़ अकेल बइसल लोको करतै की जतबे काज रहतई ओतबे ने जतबे काज रहतै ओतबे ने तकरा बाद
बारह साढ़े बारह बजे तक काज ताज खतम भऽ गेल नहा तहा लेने रहलहुँ साढ़े बारह तक आ कनि काल कनि भगवाने के नाम ताम लेलहुँ खाने खेलहुँ ओ कनिया के छलेया कनि प्रेस मांगने छलेया तऽ ओ देबऽ गेलिये तऽ ओ दऽ के एलिये या
अच्छा
फेर बौआ फोन केलकैए सालनी केलकैए तऽ कहलियै जे कहि लै छियै बात नीके केलहुँ जे कए लेलोह ओने तऽ घर घर मे आब बातो कयल हेतै
हँ जहन नहि अथी हेतै तहन तऽ सएह दिक्कत भऽ जेतै ने चलू जतबा काल नहि छै ओतबा काल तऽ बात करबै ने आइ खाना की बनेने